हैलो
आवाज़ु अचेव ती?
हा-हा आवाज़ु त अचे थी।
हिकु सेकेंडु हा
हैलो हैलो
हैलो हैलो
हैलो
ॿियो कुझु
हैलो। हां। ॾाढी धीरे थी अचे तव्हांजी आवाज़ु?
हाणे बराबर थव?
ठीकु आ, हा अचे थी आवाज़ु।
अच्छा काथां ता ॻाल्हयो तहां?
असां इहो रीवा मां था ॻाल्हायूं। तहां किथां था ॻाल्हायो?
उल्हासनगर मां।
उल्हासनगर मां! अच्छा- अच्छा। ठीकु आ, एॾी दूर खां!
हा
ठीकु आ।
ॿियो तहां छा कंदा आहियो?
असां! मां ईअं ई घर में ई, घर जो ई। थोङो बहुत जीअं थींदो आ, बाक़ी ॿियो कुछु न।
अच्छा अच्, छा मैरिड आयो न?
तहांखे ॿार वार हूंदव न!
न न अंञां मां ॿावीह साले जो आहियां।
अच्छा ॿाईस साल जा आयो! पढ़ाई कंदा हूंदव न तहां?
न न पढ़ाई थी वई आ, हाणे जॉब कंदा आहियूं।
अच्छा जॉब कंदा आहियो, किथे कंदा आहियो जॉब?
थाने में।
अच्छा, सैलरी घणी मिलंदी थव?
सैलरी हुअई पंद्रहं हज़ार हालि।
बस!
हा
अच्छा, ॿियो किथे पापा जन खे दुकानु हूंदो न पंहिंजो?
पपा जो बिज़नेस आ न।
अच्छा पो हुन ते तहां न वियंदा आहियो?
अॼुकल्ह बिज़नेस आहिनि किथे बराबरि।
त थोङो, थोङोबहुत त विहंदा हूंदावसि न?
हा हा छुट्टीअ ॾींहं तें जॾिं ऑफिस छुट्टी हूंदी आ।
पापा खे बि हेल्प मिली वेंदव, तहां हिकिड़ा ई आहियो?
न नंढो भाउ आए न, हू पढ़ाई कंदो आ।
अच्छा, उहे वेहंदा हूंदा न?
न न उहो पढ़ाई कंदो आ न, नाइंथ स्टैंडर्ड में आ।
अच्छा अच्छा, ठीकु आ -ठीकु आ, ॿियो ठीकु आ सभु? मम्मी पापा ठीक थव घर में? हा बढ़िया बढ़िया, बिल्कुलु बढ़िया ठीकु आ, उल्हास नगर कीअं आ इअ सिटी?
मस्तु मस्तु, अचो कॾहिं घुमणु!
कॾहिं अचण ई न थियो आ। हाणे ईअं ई पहचान वधंदी त ईंदा वेंदासीं, ठीक आ- ठीकु आ, ॿियो बढ़िया?
बस रोटी पाणी थी वई?
हा रोटी पाणी थी वई, बस ॿार हेॾि मइल ई आया आहिन स्कूल मां त बारिश पई पए त पिस्सी आया पूरा, वरी बस हाणे रोटी रोटी ॾईी आई आई आयांन, सनानु पाणी कयंउ ॿारनि त बस हांणे रोटी टी ॾीनी मान बस खाइन ता वेठा। बस आहे थोड़ी देर में आराम ई कंदासीं वरी सेवा वारी ममी आई दीदी। हुन कपड़ा धोतई बर्तन मंझई। बस ईअं ई थी वियो तव्हां जॉब में हे मेहल न विया आहियो घर में ई
न न न जॉब ते ही आ न हाणे।
अच्छा ह ठीक आ ठीक।
तव्हां जो छा बिज़नेस तव?
हा असांजो बिजनस आ चूड़ी कंगन जो दुकान आ असांखे पंहिंजी।
अच्छा अच्छा ॿियो ॿार वॾा नंढा तव?
बब ठीक आ न हिक गुॾो नाइंथ क्लास पढ़ंदो आ अउं गुॾी एड़थ क्लास पढ़ंदी आ।
ओके
हा हा वॾा आहिन नंढा हेॾा कानन के।
हा हा ॿियो तव्हां कॾहिं खां चालू कयो एप इहो?
जी
इहो एप कॾहिं खां जुड़ियल आहियो?
मां कल्ह खां
अच्छा मां भी
त थोड़ो सो लॻे थो न थोड़ी आदत पए ॻाल्हाएण जी। भई थोड़ो ॻाल्हाईंदासीं त ई न असांखे आदत पवंदी ईअं कीअं आदत पवंदी ॻाल्हाइण जी?
हा उवइ
ठीक आ ठीक आ त तव्हां सम्झ कल्ह खां ई जॉइन थिया आहियो ह न।
हा हा
अच्छा अच्छा कीअं तो लॻेव हिन में ॻाल्हाए सघो ता सिंधी?
हा बरोबर तव्हां ॻाल्हाए सघो ता?
छो त की अॼकल्ह जे ॿारन खे थोड़ी सिंधी घट थी अचे न।
न न असां बचपन खां सिंधी ही ॻाल्हाई आए घर में त सिंधी
अच्छा घर में सिंधी ॻाल्हाईंदा हूंदव मम्मी पापा दादी बि हूंदव न?
न न दादी दादा कान अन मम्मी पपा मां अउं नंढो भा।
अच्छा भेण कान्हेव?
न न माना इहे चाचरा आहिन चाचन जी भ धीअर भेनरूं आहिन उ
अच्छा अच्छा ठीक आ ठीक आ तव्हां रोटी पाणी खाई वती तव? अच्छा ठीक आ ठीक ठीक ॿियो नानी घर किथे तव तव्हांजा?
पास में ही अईन।
अच्छा एॾे कोई रीवा में रहंदो तव तव्हांजो?
किथे?
रीवा में कोई रहंदो
न न
अच्छा ठीक आ ठीक।
हा ठीक आ न ईअं ई रिश्तेदारी वधंदी न ॻाल्हाए ॿोलाए करे बि थींदो आ न।
हा ऊहोई।
हा एॾी, ॾिसो ॾाढी दूर तां थी आयो न। ठीक आ, ॿियो सभु बढिया?
मस्त मस्त, तहा बुधां ब्यो?
हा हा ठीक आ, सब् ठीक आ तहांजे घर में बि सेवा वारी दीदी लॻियल हुंदव न?
न न सब कम मम्मी ई कंदियूं इनि पांण ई।
अच्छा मम्मी जन कन्दा हिनि, खुदि?
हा हा।
अच्छा, ठीक बढ़िया तव पांण करणु त सुठी ॻाल्हि आ पर छा ॻाल्हि आ मांजो ॿारनि जे करे न अकेली मां थी वेंदी आहियां त न करे पाईंदी आहियां।
अच्छा अच्छा, म मुंजी मम्मी ई कंदियूं इनि सभु।
अच्छा ठीक आ ठीक आ हलो
हलो
हा हा ॿुधायो ॿुधायो छा था चओ?
ॿियो ॿुधायो तव्हां?
हा ठीक आ, सभ बढ़िया ए बढ़िया।
अचो कॾहिं उल्हासनगर घुमणं पो
जी एॾो आवाज़ ई नथो अचे हिकु मिंट हिकु मिंट हलो
चवां तो, कड्डी उल्हासनगर अचो घुमणं।
हा हा ईंदासीं ज़रूर घुराईंदव ज़रूर तहांजी शादीअ ते ईंदास न, घुराईंदव न शादीअ ते?
ज़रूर ज़रूर।
ईह्यें ई त पहचान वधंदी त रिश्तेदारी बि वधंदी त ईंदास वेंदास न बढ़िया। असांयो कोई रहंदो त कान्हे उते उल्हासनगर में
अच्छा?
हा कोई न रहंदो आ असांयो बॉम्बे कल्याण एॾे कोई न रहंदो आ बसि हिते सामने- सामने जींअं की कटनी, सतना, कैमोर इन सामने स सामने शहरनि में बस रहंदा इनि। बाकी दूर बाकी भाटापाणा में नानी घर आहे मुंजो
अच्छा अच्छ
हा बाक़ी बसि ईंयंई। आस पास में ही आऐन स जी हा बारिश ई पए ती, हाणे अंञां थोड़ी बंद थी आ। त त बारिश ई पए पई हा हा।
शह ॾींंह खां कंटिन्यू आहे बंदि ई न थी थे।
अच्छा, न न हिते बंदि थिए थी विच में हाणे थोड़ी देरि ॾह मिंट खनि बारिश पई वरी हाणे बंद थी वई आ।
हिते कुल बरसात आ बंद बंद ई नथी थे ॿी पांणी भरजी या इनि पंज छह ॾींहं थी या इनि।
अच्छा! त भरजी विओ हूंदोव पूरो?
स्कूल कॉलेज भी बंदि लॻा पिया आहिन।
अच्छा- अच्छा! ठीक आ, हेॾे ब बाढ अचण जी संभावना आहे छा?
न न पाणी भरजी वेंदो आ न हिते, माना जून महीने में सॼी बरसात पई ही न।
अच्छा!
जुलाई में चालू थी आ, त बरो भीयण जो नालो ई नथी खणे।
अच्छा! ठीक आ, ठीक आ। ठीक आ, ॿियो बढ़िया?
मस्-त मस्त, ता ॿुधायो?
ठीक आ, हा बढ़िया बढ़िया। ठीक आ, हा- हा ठीक आ, ॿियो ॿुधायो?
तहां ॿुधायो कुछ?
नानी घर वेंदा हूंदव न तहां?
पहिरोंंदो वेंदा हु आ सीं बस में हाणे त मम्मी ईेंदा आहिनि ख़ाली।
शो?
हाणे बसि हाली छॾे आ, वठणु अच उ ई कम आ।
अच्छा अचछा, सही आ, बिल्कुल सही। ठीक आ। ठीक आ ठीक आ, ॿयो थी वियो, तहांजो बि रोटी पाणी थी वई हूंदी।
हा हिक ॿजे खाईंदो आहियां, थी वई।
अच्छा! लेट खाईंदा आहियो छा ॾाढी रोटी?
मंझ जो हिक बजे!
अच्छा, अंउ नाास्तो न कंदा आहियो?
नास्तो न।
न कंदा आहियो, अच्छा छो?
सुबुह निकिरी वेंदा आहियूं सते -अठे बजे घर मां त नाश्तो कॾहिं खाधो थ
त जल्दी उथी वठंदा आहियो छा?
सतें तांई उथदो आंयां।
अच्छा एॾी जल्दी रात जो लेट सुम्हंदा आहियो जल्दी सुम्हंदा आहियो?
राति जो टे थी वेंदा आहिन या ॿ।
अच्छा उनखां पो बि एॾी जल्दी उथी वठंदा आहियो!
हा
बढ़िया तव, असां उथी न सघूं। ॿार वेंदा आन सात बजे स्कूल असां दो बजे ताईं सुम्हंदा आहियूं, वरी पो उथंदा आहियूं, वरी पो मां सुम्ही पवंदी आहियां। दिन में बि सुम्हण न थींदो आ, त हिनजे करे सुम्ही पवंदा आहिन।
अच्छा अच्छा!
हा छा कयंउ निंड्र् बि ज़रूरी आ। दो बजे सुमंउ ता छंए बजे उथंउ ता त चारि कलाक में निंड्र् त पूरी न थींदी न।
राति ॿ थी वेंयादा सुम सुम्हन
कॾहिं ॿ कॾहिं ट्रे बि।
हा
छो त की न दुकान ताईं ॾाढी लेट ईंदा आहिन ग्यारहं बजे ईंदा आहिन।
हा मुंहिंजा बि पपा यारहें बजे ई आहिन।
हा दुकान ते वेंदा लेट अन एक बजे वेंदा अन।
अच्छा
ह ॾाढी लेट वनयन ॾाढी लेट अचन। त रुटीन पूरो बिगड़जी थो वञे न।
हा
इनये करे त असांयो बि रुटीन बिगड़जी वियो आ त असां बि हुननजे हिसाब सां थोड़ी निंड पाणी करे भई रोटी लॻंदो आए लेट वेंदी ॿारन खे नाश्तो सुबुह यो करे ॾींदा आहियूं। उथंन ही लेट त वरी पो असां बि लेट उथी करे पो उनन खे नासतो पहर जो ॾई छॾंदी आहिन खाई वञो खणी वञो।
हा हा उ ई
पो सेवा वारी दीदी ईंदी आ पो हुन सां बीहणो पवंदो आ। कपड़ा धोतई बासण म लयई सभन सां झाड़ू पोछो कयई त उसां थी वेंदो आ चॻो बीहण। थोड़ी डस्टिंग वग़ैरह हे उ जी। असांये घर में मूंखे हिकु बाबू आ हिक गुड़िया आहे। अउं हिक हुनयो मम्मी पापा आहियूं असां ऐं बस। हिक मम्मी जे मम्मी जन रहंदा आहिन गॾ असां सां।
अच्छा बस अच्छा
हा बस एतिरा ई मेंबर्स आहियूं।
बस ठीक आ तां सब यूस कंदा कार
हर माण्हू तव्हां दादी हूंदो दादी कान्हे व?
न न कान्व चार माण्हू असां।
तव्हां चार मेंबर बस रहंदा आहियो?
हा
अच्छा ठीक आ ठीक आ हलो। हलो हा हा हा हा ॿुधायो न ॿुधायो।
त सब यूज़ कंदा आयो तव्हांजा घर वारा यूज़ कयो।
छा ता चओ?
इहा एप तव्हां यूज़ कंदा आहियो ख़ाली?
हा हा मां ई यूज़ कंदी आहियां।
अच्छा अच्छा
हा हा ठीक आ ठीक आ ठीक आ। ॿियो कीअं त पुछो। अञा न मिलयो आ चवन त सुभाणे मिलंदो।
अच्छा अच्छा मूंखे कल्ह ई मिली वियो संडे ॾि।
अच्छा तव्हांखे कल्ह ई तव्हां कल्ह ई जॉइन थ्या आहियो न?
हा
त कल ई मिली वियो तव।
हा
असांखे चयूं चोवियन कलाकन में मिलंदव।
मूंखे ॿ ॾीं फाईनली डाउनलोड कयो हुयो। सब करे रखियो हुयो पो ॾींहुं मिलयो टास्क।
अच्छा पाणई तव्हां डाउनलोड कयुव।
हा वॾा भाई खे ॿुधाई रेफरेंस में जान पहचान में हुन खां बि
अच्छा अच्छा ठीकु आ ठीकु आ इलाही माण्हू ज्वाइन आहिनि हिन सां गॾु
हा, जाम माण्हू
ॾाढा ॾाढा माण्हू थी विया इन। सही आ न सिंधी ॻाल्हाईंदा त सिंधी सिखंदा न सभ
हा आ आ उहो बि आहे।
ॾिसो अॼुकल्ह जा ॿार सभु हिंदी इंग्लिश इहो ई ता ॻाल्हाइनि। सिंधी ॻाल्हाईंदासीं त सिंधी सिखंदा न ॿारनि सां गॾु असां बि घट ॻाल्हाईंदा आहियूं। हाणे सिंधी हीअं पाण आदत पवंदी न असांखे बि ॻाल्हाईंदासीं त
हां
ठीकु आ ठीकु आ हा हा ठीक बढ़िया बढ़िया तहां ॿुधायो आराम हलो
हेलो
हेलो मंझन जो आरामु न कंदा आहियो तहां?
छा ऐं न दुकान ते हुंदा आहयूं त आराम कीअं कंदास?
अच्छा भई सुबुह बि एॾी जल्दी उथो राति एॾी लेट
हा त शाम जो छहे ताइ घर पहुची वेंदाआहयूं पो सुमंदा आहयूं ब टे कलाक
अचछा अच्छा ह ठीकु आ चांय वांय पी आराम सां पोइ सुम पवंदा हूंदव हा न ठ ठीकु आ ॿियो किॾे वेंदा आहियो घुमण वुमण? संडे आ संडे त छुटी हूंदव न तहांखे मंडे
मंडे ऐं ट्यूज़डे हूंदी आ ॿिनी मां हिकु ॾिह कहिड़ो बि
अच्छा पो किॾे वेंदा हूंदव न घुमण वुमण दोस्तन वोस्तन